हो
ह्म
कियौ ठीक छियै
हँ हम ठीक छी अहाँ ठीक छियै
हँ हँ हमहुँ सब ठीके छी और नास्ता सब भए गेल
हँ एखने केलियए हन एखने सुति क उठबे केलियए हन ब्रश सब कऽ लेलियौ हन आब जाइ छी नास्ता करे लए
एते लेट किया उठलियै यौ
की करबै उठि कऽ हमरा आदत भऽ गेलै हम नहि बेच हम बेसी काल तक सूत ते रैह जाइ छै नहि उठै छी हम जल्दी की करबौ उठोक के कोनो काज तऽ नइ रहैया तऽ की करबै पड़ले रहै छियै
राइत कऽ लेट सुतैत हेबै नइ
हँ नहि नहि निंद नहि नींन्द आबैत रहैय राइतमे तऽ हम कनि लेट तक जाय जा छी दू तीन बजे तक हम ओना जागल रहलहुं नहि नींन्द आबैत रहेये
तें भोर के नींद नहि खुजे ये
ह्म
की सब खाना बनि रहल ये आइ
ओ भात दाइल चोखा तरकारी सब बनतै जेते ने एखन माँ बन बै ल
अच्छा आइ भात बनत आइते एकादशी ये
हँ तखन स रूटिये बनतै पूछऽ पड़ते माँ सअ
हँ आइ रोटी बनेते एकादशी के तऽ अपना सबमे सब रोटिये खाय छै
हँ तखन रोटए बनतै
हँ बड़े बहुत गोटा सहलो हेथिन आ जे नहि सहल हेथिन सेसभ रोटी खेथिन
माँ सब छै सहल
ह्म
अहाँ भेल खाना सब
हँ हँ भऽ गेल
की सब भेल
उहै रोटी सब्जी आम दही इहे त भेल आओर कटहर यै पाकलवला
हऽ अहाँके तऽ कटहरो होइत हैत
हँ बड कटहर पड़ल छै कलम मे उएह सबटा अपने से पाकि पाकि केऽ कसे छै सबटा कलम मँ सरि जाइ छलियै
हूं
अपन उस जे कलम मे जाइ छले से सब उठा के अपन लो जाइ छले तऽ आइ सबटा तोड़े लेलियै ओकरे छलै दू चारि गो पाकल तऽ कोह निकालियै हन आओर सब
हूँ
खेबो के लिए हन आओर लोक सबके बैनो द दिलियेहन
हू की करबै नहि तऽ केप फेकाए रहल छलै तऽ आब की करबै हँ केनाहुते खतम करबे करबै आब
हँ एहि बेर पानि नहि भेलै तऽ पाथर जे खसलै से कटहर पर चोट चोट लागि गेले से सब सड़ल सड़ल गिरे छै अपनने टुटि टुटि कऽ
हूं से तऽ छै बेर पानि तऽ भेलै ह लेकिन पाथर सब खसलै हन
हूँ पानिके काज छै एखन तऽ पानि हेबे नहि करैएा आ शुरू मे तते पानि भेल जे पाथर सब खसल जे से सबटा आम कटहर के झाड़ि देलै
ह एहि बेेर कहाँ किछो भेल आमोसभ हमरा सभके एहि बेेर नहि भेल
आम तऽ हमरो
सब ए बेर झ अच्छा एहि बेेर नहि भेले हन ककरो देखलियै हन सब वएह कहे छै के बात कहि रहल छै आम नहि भेले एहि बेर ककरो सब खसि गेलियै ओहिमे बारिश पड़ले हवा बसाायत पड़ले ताहिपर सभटा झड़ि गेलै
हँ जेहो रहै तनी मनी मज्जर सेहो तते एलै बिहार तूफान जे अपन सभटा मज्जरोके खसा देलकै पाथर खसले से टिकलो सब झड़ि गेलै सबटा
हू की करतेै आब
हँ की करतै जकरा फड़ल छै से तऽ बड्ड फड़ल छै कहाँ दिन आ जेकरा नहि छै तऽ एको गो नहि छै
इम्हरो लोक सब के देखे छिय खूब फरले हन जेकरा फड़ले आ जकरा नहि फड़लै तकरा साफे खतमे भऽ गेलै पूरा
हँ हमरो सबके ओते गाछी छै अगिला साल तत तऽ आम भेल जे खा नहि सकलहुँ सड़ सड़ फेकायल अ्मट बनेलहुँ आ एहि बेर हवा साफे नहि य कीन कीन कऽ खााय छी अपन
हू आब की करबै ताहि लए तऽ ककरो दोष नहि देबै आब
नहि ताहि ल की करबै ओ तऽ भगवानके हाथक बात छै ईसभ अहुूँ सब तऽ कीनेके खाइत हैब तखन
हँ कहाँ भेलै हन बेर हमरो सबक उएह कीन कऽ होइ छै तऽ खााय छीह
कटहर फड़ल यऽ कि नहि अहाँ सबक
नहि कहाँ फड़ै छै हमर सब के कटहल
ह कटहर हरो नहि भेल
न एकठार नहि हो छै हमरा औतऽ
गाछ सब या ने यौ
ओ गाछ आब पुरान भ गेलै कहाँ होइ छै आब
बाबे सबके रोपला है या न
हँ उएह बला छै बाबा सभ जे रोपने छलै सेहा छैहे आ ओ तखन पहिले शुरू मे बड़ फड़े छलै आब नइ फेर रहल छै आब बुढ़िया भ गेले हन गाछ मे बहुत टाइम भ गेले ह गाछ क
हँ तैय नइ भेल हन नइ तऽ कटहर तऽ एहि बेर बड्ड लोक के देखे छियै बड्ड भेले हन
कि करतै गाछ तऽ एहिबेर कटहर
अहाँसभ कऽ पाकल कटहर नीक लागैए यऽ कि नाइ
हँ हँ हमरा सबके तऽ बड़ नीक लागैए
आय हमरा तऽ फड़ल लेकिन हमरा तऽ नहि नीक लागल हमर घर म माँ हे सब खाय दे तँ
की करबै
और अहाँ क घर म सब ठीक छैथ न
हँ सब ठीक छै
माँ सब सब ठीक छैथ बाबा सब माँ मम्मी सब
हुँ बाबा तऽ ठीक रहै छै बाबा मम्मी तऽ ठीक छै माँ के कनि कखनो कखनो तबियत सब खराब रहै छै
हँ अवस्था भेलैन बूढ़ सूढ़ हेथिन तऽ कनी ते हेबे करतैन
हँ तऽ उएह दुआरे हुनकर नइ रहै छै आब ठीक ओते
हँ तहि लऽ की करबै अहाँ सब मम्मी
जे होइ छै हँ मम्मी सब ठीक छै
मौसम केहन यए अहाँ सब कऽ
मौसम तऽ आइ पहिले से कनी नीक छै मौसम ओते गर्मी नहि होइ छै आ हवा बसैइत सब चलि रहल छै बाहर कऽ मौसमो तेऽ मऽ तऽ मतलब खराब तऽ नहिए छै लागे छै बारिश जेना कनि कनि माहौल केने छै भऽ सकैय यऽ भऽ सकैय छै आई बारिश
हमरो अरके उम्हर ओहने छै लागैय छै हेतै बरखा आइ कखनो
लेकिन हेते नहि बड़ दिन से ऐहने मौसम छै भऽ जाय छै आ फेर साँझ तक मे फेर धूप निकलि जाय छै सूरज बाहर आबि जाय छै
एक्को दू अछाड़ होइतै न अपना सभ उम्हर जे धान सभ कऽ रोपनी म काज होइ तै
की कहु धान सबके रोपनी कऽ आब समय आबल जा रहल छै आब धीरे धीरे आब बारिश कऽ कोनो अते पता नहि छै
हँ यौ खेत मऽ पाईन नइ रहते तऽ लोक केना रहते केना खेती बाड़ी करते लोक की खेते गाँंव घर मे
वेह इम्हर तऽ भागवानो तेहैने कने छै बारिश कराबइ नइ छथिन आब दिन बितल जाइ छै आब के करतै
बिआ बाउग केने छी कि नइ धान कऽ
करबाबै लए बोग तब
एखन बिये छिटलो हन
हँ एखन के छिटलियै हन कनिए दिन पहिले गेल छलियै छिटय लऽ आब बरखाक के इंतजार छै जहिया हेतै फेर आब निकलते मद
हँ तखने ने कदबा सब करेबै पाइन हैत तखने और अपन मोन सब ठीक रहैये ने
हँ बस रहै छै एखन पाइन के दिक्कत छै तैसे
हँ चलू से तऽ बम्बई मे देख पाइन भेबे कयल आब दिल्ली मे होइया बम्बई मे कहाँ दिन आब पानि बन्द भेल हन
हूँ बाढ़ि सब आबि गेल छै पूरा डुबेने छै सब जगह
हँ हमहूँ सब देखै छेलियै समाचारमे सौंसे पाइने पाइन आ इम्हर लोक के पाइने नहि छै
हूँ ककरो दै छै तऽ खूबे दऽ देलक जकरा नै देलक तकरा बिल्कुल एकदम खतमे
नै हँ तब अपनो सबके मधुश्रावणी सभ आयल सोमवारी सभ तऽ आब इम्हरो पाइन होयत सावन मे अखन तक तऽ नै देलक हन भगवान आब कखन नास्ता करबै आब तऽ अहाँ सब खेब
हैये हम जाइते छलियै नस्ता करै ले एखन तुरन्त एखन बनले हन
एते लेट के जलखै करै छी आब तऽ कलौ के बेर भऽ रहल
की करबै हम नहि नहि हम उठै छ बेसी लेट तऽ लेट हेबे
हूम्म हूम्म आओर पाइन सब भरि लेलहुँ तखन कल सुखायल रहै से
हँ तऽ से तऽ बौआ पाइप देलखिन हन आ ताइमे से पाइन आबि रहल छै जे चलबै छथिन एकबेर भोरके एकबेर साँझ मतलब हँ तऽ की करबै आब पानि भेट रहल छै सेहो बड़का बात छै एतेऽ गर्मी